नमस्कार।
औश्र बतैयौ अहांके कि हाल चाल छै।
इहां के हाल चाल बड़ा नीक छै, अहां के बताबै छी ने कैसन हाल छै।
हां, हमरो हाल छै चाल बड़ी नीक छै, और बतैए न अहांके म माता पिता इ लोग सब लोग नीक छै उन लोगके स्वास्थ्य सब न ठीक छै?
हां, इहां के मात माता पिता के स्वास्थ्य बड़ा ठीक छै बड़ा नीक छै अहांके बताबै छी ने माता-पिता के हालचाल और स्वास्थ्य
हां, हमरो माता पिताके स्वास्थ्य के सब नीक
कह देबय चाहै छी ओने उहां तैसे घाम में बाहर ना निकलै छी। नहि कह घ- घा मार देबै
हां, क क देबै छी अहांके त बता दी कि इधर एतना रौदा उगै छै। मत पुछि अहांके बड़ा कड़ा कड़ा रौद रौंद उगै छै मने ही, हां अन्दर से हिया ना बोलै छै। कि बाहर निकले के, बड़ा रौदा छै।
कह देबल जाइ छी, छत पना सूतै छी।
हँ हमरा तऽ छते नहि होइ छै। हमरा करर्कट वाला घर छै ने तऽ उ पर ओ दिक्कत न छै। आओर बतयो ने अहाँके खाना-उना भऽ गेलै?
ईहाँ के तऽ खाना-ओना बड़ा नीक भेलै छी।
अहांके, हां हां हम, हम खयले छियै अहांसे बता दु कि दाल चावल सब्जी खैले छियै, सब सब्जी मे हम खयले छी की आहाँ सब के बता दू कि मटर पनीर के स आ आलू के सब्जी। फेर चटनी खाय ले छियै। चटनी मे रहल छी। छै हम अहाँ से बता दू चटनी मे कच्चा आाम, हरी मिर्च, पुदीना के सेंधा नमक के चटनी रहे छै बड़ा चटनी नीक लागै छै। फेर सलाद खैले छियै। सलाद मे रहल छै खीरा उ खीरा रहल छै मूली रहल छै। इहे सब फेर रहल छै। अहाँ केला एगो दूगो हम खाना खा के आ दूगो केेला खााय छी। यै
हँ हँ
मे मीठापा रहलै तऽ मीठा खानवा के पच पचाबै में मदद करे छै। ओहि मे एंजइम पावल जाय छै त मदद करे छै।
बड़ा नीक-नीक खाना खाइ छियै आब‌। इतना‌ कैसे जानै छी?
हम साइंस पढ़ै छी ने विज्ञान। तऽ हम ई सब आठवीं क्लास से हम बहुत कुछ जान गेल छी साइंस में। बड़ा अभी आठवा क्लास के हमरा बहुत क्वेश्चन याद छै मुँहे पर। बड़ा एन्सर मने उत्तर याद छै अभी ले। हम साइंसमे बहुत-बहुत ठीक हँ
अच्छा त काॅमन सर न ई बहुत नॉर्मल सवाल छै। अहाँ के पताबी छिय बता देब छै। ई कोन सा ऐसन सब्जी छै? जहाँ ताला-चाभी भी आबे छै। अहाँ के बड़ा आसान सवाल छै।
ताला-चाभी
हँ सब्जी के नाम छियै। मने अऐसन कोन सब्जी छै? जाहिमे तालो आबै छै आ चाभियो आबै छै।
हमे आ बैगन?
नहि ओहिमे कहाँ ताला चभी आबै छै बहुत आसान चीज छियै ई।
नहि हमरा तऽ पता नहि छै अहाँके बते ने अहाँके पता भल हो त।
हँ अरे बड़ा बड़ा आसान छै लौक छियै ओहिमे लॉक भी आबै छै ओहिमे की भी अबै छै।
हौ ह ह
याद पारियो कहै छी ने बड़ा आसान छै। की छियै।
हुं हुं और बताय न अहा अहाँ के पढ़ाई लिखाई सब नीक से चलैत छै।
हँ इहाँके तऽ बड़ा नीक
ओहिसे अहाँ हँ हमरो तऽ नीके से चले छै पढ़ाई लिखाई छै। सब नीक से सब भगवान के कृपा स सब नीक। चलै छी आ ओरब तिन अहाँके खाना खा ले छी खाना मे कथि कथि खा ले छी अहाँके।
यह कतऽ खैने छी, चिकन खैने छी, बिरियानी खोइने छी, मटन खैने छी, सुगर के मीट खैने छी, आ कथि कथि कहै छी ने भंटा खैते छी, गोभी खैते छी, बैगन खैते छी, मरचाई के अचार खेते छी। कटहल के सब्जी खैले छी, पाकल कटहल खैले छी, इहे सब खैले छी, अहाँके बताबै छी ने की बोले छी पढ़ाई लिखाई मे कॉन क्लास मे छी।
हम तऽ अहाँके बता दी कि हम अभी बारहवीं कक्षामे पढ़ै छियै। आ बड़ा बड़ाई कक्षा मे दू हजार सताइस में हमर हो जेते पूरा हो जेते एग्जाम हो जेते दे देबे एग्जाम तऽ ओकरा बाद सोचै छियै कोनो हुनर उनर सीखेके। अहाँके सोचै छियै हमर तऽ हमर तऽ विषय हमर तऽ विषय हमर विषय छियै जीव विज्ञान छियै, रसायन शास्त्र छियै, भौतिकी छियै लेकिन एमे हमरा सबस नीक विषय लागे छीेये इंगलिश लागे छी या फेर जीव विज्ञान लागे छैय। आर फेर भौतिक सास कर लागे छैय लेकिन रसायन शास्त्र तऽ दिमाग चाट जाइ छैय, इतना हार्ड इतना कठिन विषय छैय। ओकरा के ओकरा ओ ओकरा के हम अलग टाइम निकालै छी एक दिन अलग टाइम निकालै छी हर विषय के पढ़ के। आ एक दिन ओकरा ला अलग टाइम निकाले छी पढ़े ला पूरा दिन ओकरा के सम जे मे लाग जाइ छैय। इतना उलझाउ बिसै छैय हूं हूं ओहिमे नोमेरिकल छीये कथि छियै बहुत कुछ छियै ओकरा के सब समझे के पड़े छैय बनावे के पड़े छैय ओहिमे एकक कोष्टिका बहु कोष्टिका ई सब बनावे क् छी ई कॉपी पर। देख-देख के। ऊसब एग्जाम मे ई प् इम्तिहान मे पूछै छियै। ईसभ जरूरी छै। बड़ा कठिन विषय छै। इहे दिक्कत होइ छै। और बताइ न, अहाँके कौन सी कक्षामे पढ़ै छियै?
यहांके तऽ पढ़े छी नौवी कक्ष मे पढ़े छी हमरा यहा के सब्जेक्ट बहुत अच्छा पता की लागे छी
हँ बिसै
न विषय तऽ न ही कहे छी लेकिन हम यहां के पेंटिंग मे बहुत महारत हासिल पढ ले लेे छियै।
मे अहाँके निपुण छियै? ना?
बहुत अच्छा छियै ई। अहाँके हइ ना, को पूरा मुँहके स्ट्रक्चर छियै ने
हँ, मुँहके डि मुँहके मुँहके बनावट?
अ ओ पूरा हम उतार देबै छियै एक्के बेरमे।
हँ तब तऽ अहाँके बड़ा अनुभव छियै बनाबयके। चलिये अहाँके चित्रकला दे- देखियै, अहाँके जँ अथि अच्छासे आबै छै ना ओपर अपन सौ परसेंट देबै न कोनो कामके करैमे अहाँके स्- सौ परसेंट जहिया दे देलियै न ओहिया अहाँके सफल ताके कदम सफलता अहाँके कदम चुमतै। सफ्-
तऽ सुनै छियै ने। देखै छियै लैका बच्चा सबके जौन पसन्द छै हइ ना, ओ उकर घरवाला ईसब ना करे देवै छै। पता नै काहे ला।
ना तऽ हम ह अहाँके कड़ा हो जाउ। अहाँके कहू, कि हमरा जौन पसन्द छै वहीँ करबै।
दबा देवल जाइ छै। लैका सबके दबा देवल जाइ छै से नाइ
हँ। हँ, भारत देशमे तऽ इहे बड़ा दिक्कत छै। कि लैका सबके जौन लैका सब
जन जन पता छियै, कितना लैकासब पता छै अपना मर्जीसे करै छै ने, तऽ उ अपने आपसे कामयाब हो जाइ छै कियाकि ओ
हँ हँ सही बात छै एगो अन्दर। एगो अन्दर आत्मकांछा। क्रानंतिकारी आत्मकां। अच्छा आबै छै।
आ देखै छियै कुछ लोक कुछ हमे करे छीयै ने तऽ ओकनीके तऽ पता छै से हम ना कर पाइब। जोन काममे एक कहले रही, उ काम ना कर पयली, तऽ दोसरामे कर ना पाइब, तऽ उ सबके आत्मविश्वास टूट ट जाइ छै इहेसे ना कर पाबै छै ई, दोसर काम।
चाइना के देखलु। चाना ई सन्देश। बड़ा नीक छियै ओहिमे जवन लड़िका सब के पसन्द। छै उहे काम करै छै आ ओ ल सरकारो ओन के बड़ा छूट दै छै। एगो लेखको हत। इन अहाँके बता दू भारत। के। तऽ ओ कहै छथि। कि अ पढ़ाइ क्या है पढ़ाइ एक स्वतंत्रता चीज छै पढाई। मे स्वतंत्रता जाना बच। बच्चा के मिल गेल छै ओ बड़ा मुकाम पर बहुत। बहादुर बच्चा बन जाइ छै।
ह बड़ा खराब आ त बै छी।
ह आओर बतै न अहाँके खाना मे सभस नीक खाना कोन खाना लागै छै। हे।
चिकेन लागे छी चिकेन हंडी चिकेन बिरियानी चिकेन कर्मा चिकनथ बोका चिकन कुकुर चिकन फ्राई सब बहुत अच्छा लागे छै। अहा के बतावें छी ने की की आ छै। अचछा लगै छै।
हमरा तऽ हमरा तऽ ख हमरा तऽ खाना मे नीक। नीक लागै छै। सबस नीक हमरा। खाना में लागै छै अ ला। अच्छा परराठा। आ ओ। ओकरा बाद मे आलू के आलू के अथी कऽ के आलू के चोखा के भून के अच्छे से ओकरा के सब्जी लेखा बना के चटनी लेखा। ओ अच्छा लागे छै। लाछा फराठ आउ। आर फेर पुदीना। कच्चा आम आ हरी मिर्च के चटनी। ओहिमे नीबू गड़ल। लाछा पराठा के साथ सब बड़ा नीक लगे छै यहां।
अरे सुनेै छियै ने कभी अहाँके पन्द्र मिनट र। अ के चेक क ले छियै कॉल के।
कथी चेक कयले छी।
से कितना मिलै छै चले छै ने चेक कऽ लेबे छै पाँच मिनट जाइ छै तऽ जाइ छै।
न नहि ओसभ चेक हो जेतै अभी बात मानू ने अहाँके जब उग तै न। तऽ अहाँ के पछतेबै हमरो साथ बहुत। भेलै अहाँके सिर्फ अभी बात करे पर ध्यान दै छियै बहुत मिल जेतै अहाँके जोड़बै तऽ अहाँके। खुशी मिलते बाद मे जोड़ ले छियै बाद मे तीन बजे के बाद जोड़ ले छी भले लेकिन जौन कहे छीियै ने बात ऊपर ध्यान दै छीिय अहाँके।
त कि पाँच फुट जादा जाददा बार हे। ए गुल चेक करे छै ई कहै छै।
हँ चेक क लै छी। ओ बात अलग छै लेकिन तीन बजे के बादे करै छी अहाँके हमर बात समझु ने। हँ काहेकि अहाँके अहाँके हँ अभी समय नहि छै। समय बहुत कम छै यहाँ के जितना। करके कर ले छी अभी। काहेकि समय बहुत कम छै एहिहमे कुछ कर सकैत छीियै अहाँ।
ई त भ। छिय।
तीन दिन समय छियै ने तीन दिन मे आराम से हो जेतै लेकिन तीन दिन करे के पड़ै छै तब होतै।
हु।
और चलिये अहाँ से बात क के बड़ा नीक लागल फेर कभी समय मिली तऽ अहाँ से बात गप सप करबै।
अहाँ सब भ बड़ा बात करके ब नीक लागे छै। नमस्कार धन्यवाद।